हेलो
नमस्कार की हाल छै
हेलो
हेलो हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हँ नमस्कार की हाल छै
सब ठीक छै हेलो हॅलो। हेलो